गोर लागै छियै
की समाचारी है लालल भौजी
ठीक छैय अहाँ बताबू
की करबै त केहुना केहुना अपन जे जेना भेल से केलहुँ आइ तऽ कनि गोबर स आइ तऽ कनि काज छलै हान अ घर गरपलहु हन गर्मी
गोबर स तऽ बड नीक गोबर सभ तऽ बर नीक रहै छैय
केहुना क नीप देलियै पार तऽ नहि लगै छैय लेकिन तैओ की करबै तकर बाद खाना पीना बनले लेट ट भेलै हँ
त खाना खेलियै आ फेर कनि घूमह फेर आ चलि गेलियै आइ आराम नहि लेकिन खेलियै
नै लेकिन कलियय
कहियाव
दिक्कत रहै छैय लेकिन हँ कहिय वोने सुनै छियै
ह
हेलो के अहाँ गाँंव मे केना रहले छियै अहाँ गाँंवं में केना रहले छीयै बाप रे बाप
जा जा तऽ गर्मी छैय गर्मी ह गांव मे ने नहि गाव मे ओते ठंडा नहि गरम नहि लगे छैय गांव मे ने खुला खुला हाबा फेड़ पौधा एकदम ब नहि लगई छैय
नहि नहि
कम लगैत छैय कम लगैत छैय गांव में ओतेक नहि लगैत छैय देखै छी जे
अच्छा
बढ़ा दे तख ने बाद काम क बाते किछु आओर रहै छै गाव मे एतेक ठंडा नहि लगै छै
हेलो हेलौ
हँ बाज ने अहाँके अबाज नैया हमरा अच्छा नहि लागै छै लेकिन
ह हँ
तर ब च फोन कयला न काटली च काकी हमरा कह नहि रहै की गाँंव मे बड़ गर्मी छै बौआ प नहि धरह गर्मीमे मर जैब
नहि नहि झुठ कहलक इ बात गाव मे सुविधा नहि छै पंखा छै अथि बड़का हँ
झुठ बाजी ल हत
तऽ ओकरा मुँहमे तऽ त त कबमे
कवे ओकरा अंग अंग मे मार देेतै लकवा
नहि नहि ओ झूठ झूठ के ओ झूठ कि बाजलै ओ झूठ त की ह बाजलै परख नहि छै टेल फन पंखा नहि छै आ किया कहलकै
अच्छा
त ओकेरा लोक सुरक्षा नहि कयने रहै छै तैँ कहलियैग ओकरा म हदेतै
आ मार आ नहि मारै त भगवाने मर्जी छै लेकिन हम ओकरा श्राप देबै
हँ तऽ बड बॉरी
नहि तऽ बात नहि जेहन बात भ जेत ने ओ ओकर जे जेहन बात करत ने ओकर ओन जवाबके ओहन सवाल करबै ने तखने ओकरा मस्त त लगै छै ठीक ने हँ नहि तऽ ओकरा ओकरा अथ भेट छै चल उ ललितवा के मौगी आक आ ण हँ आइ नहि फेटल स ललत ब क मौगी हँअ्
नहि नहि चौल चिया छै त उताा भ जाइ छै
बलाली दूर ओकर तऽ नाव न लिअ छु छुन् अच्छा ओ हं च उन ल ओ बत ओ चोरनी काकी बड़ भारी चोरनी छैइ बहुत चोरनी छैइ छूधर छई हमरा रुआ रुआ भरेलक हन हम गेलहु गाँव मे जाक फाइबर सेट पसंद परि फट सन चोरा लेलक हन एगो च्मच तो केते लेल कहियो के अंत छै चम्मच लेलकै कटोरा हम उठा उठा कऽ भोरे भोरे धऽ अलियै चम्मच कटोरा अहाँसे कहू जे सेसपिन तखनसँ कहू जे केन सब चीज चोरा कऽ धऽ रखइ छै चोराऽ धऽ रखै छै आब तऽ अई बेर अकक्षा देलकै दू हजार के फाइबर के सेट पूरा सेटे चोरा के ल गेलैइ नई बड़ा बड़ा बहुत ओ उकछाय देलक जहिया उ जहिया उ मरतै न तकरा ओकरा न चारि गो अथी एगारह गो कौआ के खुएबै आ पाँच गो कुत्ता के खुएबै
कुत्ता के नैइ कुत्ता की खैलैऐ ह हँ नई नई भेल पाँचे बाजै छैइ
नई नई हम कौओ के खुएबै एगारहगो कौआ के पांच गो कुत्ता के खुएबैइ आ ओकरा नाव पर खुएवे चोरनीया के नाव
तऽ ठीक छैइ ना तऽ अहाँ आबी नईये रिकॉर्ड करै छियै आ नई खिलेलियै तऽ फिर अहाँ बू बुझ लिऔ ओ बुढ़िया ऊपर से तै आ कहतै की बुढ़िया ढिठ छैय
ई पहिले ओकरा मरअ् दियौ मरअ् दियौ जे हम नई जहाँ पाँच गो कुत्ता रहल तहाँ खाना प्रसाद दे पाँच गो कुत्ता जतऽ रहतै न ततऽ खाना परसि देबै आ पाँचो कुत्ता खेतै आ एगारह गो जतय कौआ रहतै त चूड़ा दही निकाल के ध देबै कौआ सब मगन भऽ के खेतैइ हम ठीके कहबई बात झूठ नई कहै छिअई बात हमरा कना कना के रोआ रोआ मरेलक ह हमर जते सामान चोरेलक हन ए महंगाई के जमाना में हम एगो एगो एगो एगो जोरि जोरि कऽ जोड़ि जोड़ि कऽ गाँवमे धऽ अयलहुँ कि हमरा कि हमरा काइलखन दिक्कत नहि आबय हमरा कोनो चीजके से हमरा दुःख भेल एक चीज हमरा नई ओ चोरनिया हारामी रहय देलक हन ओकरा तऽ जे हाल हेतै न ओकरा लए तऽ लकबा कम छैइ आ दोसरो कोनों बीमारी हेतै तऽली
तऽ ओकरा लकबा कहाँ मारने छैय ओ तऽ बड ह्ठा कट्ठा
तऽ माई मारतै तऽ ओकरा क तऽ नहि लकवा मारलकै नै तऽ कोनो ओहो स बर बीमार हेतै
नहिं नहिं अहाँके काल जुबान छैय जे
त हम में से त हमर शराप नहिये पड़े छैय लेकिन तैयो हम ई शराप दे य ह लकवा मारि देतै आ नहि ओहो ओहोस सुनू तऽ छोड़ि दियौ
यौ ने
हाँ तऽ ई गाइर छोड़ि दियौ इहोसँ कोनो बड़का बिमारी हेतै तऽ ओकरा भऽ जेतै
ओकर बडको सप एहेन लागये छैय जे नरको में जगह नहि मिलय छैय
हँ ओकरा न ओकरा नर्कों में न कौआ कुत्ता मोड़ क खेतै नरको मे ओकरा वास नहि हेतै आ ओकरा जे इहो से बड़का बिमारी होइ हेतै ने से ओकरा भऽजै जाब आब हम फाइनल कहि देलियैब नहि किछु कहबइ आब हम ओकरा फाइनल गाइर द देलियै तै नहि देवय आब
बड खब बड तऽ गाइर जे सिखने छियै